तऽ
हँ
हेलो
हँ हमर आवाज आइ है
हँ हँ आइ गेल अहाके बाद देखलियै हम भेजलियै अहाँके जे दू रुपैआ तऽ आइ गेल रहै हमरा
हँ अभी पहिले दुूहिए ग न फेर कुछ दिन मतलब जैसे वहाँं लिखाल है न खास चौदह बस कछुे दिनमे चल एत ने दू तीन दिनमे चल एतना आप पैसा एक सए चहत तरा फेर दू रुपैआ त एक स छिहत्तर तऽ होइए जायत
हुनको देखैत छिय हुनका कतेक देत
किननका अपनेके आवाज कटै हइ
आइल आाज बोल थिन एगो बात चल रहै लास्ट सोचलियै अहीँ करि लै छियै
हँ ह बस अभी पूरा होय गेलै ओकर बाद देखियै कहीँ आओर माङगै छै कि नहि
मांगबे करत हमरो लगै छै
अच्छा देखियै अभियओ हइ दू तीन गो नम्बर हइ वहाँपे करबै कॉल
हँ तऽ पूरा तऽ केनाहितो लेबै पूरा मागतै तऽ
हू
अहीँ करि लेब अपन भाभियोक करि लेब आओर जे हमरा फोन कलक हुनको हुनको बतियाक हुनको कहब कि फोन उठााय लेब हमर
त
हुनकर हँ हसबैंड के फोन छै उही बोललखिन हम रातति मे करेंगे इएह सम्बोलियै कि कीजेगा हम तब उसके बाद उठाेंगे
हँ अभी दू तीन गो लोको आओर रहै बट दू तीन गो लोकके नेटे बन्द छै उएहसँ नहि कहलियै अपनेके
आ इहन मजा छै एगो मोबाइल रहे छै तऽ ओ काम करायल जैतै कि हम अपन काम करब
हँ हँ
अहाँ पर्सनल मोबाइल नहि होलतै
हँ पढ़ाइ छियै इएह सब तब
हँ हमरो हमर तऽ अपन पर्सनल दस बीस मतलब टेंथमे रहियै ने तबस रहै प्राइवेट इसकुलसँ पढ़लियै तऽ वहाँ नहि नहि पढ़लियै हम प्राइवेट इकुल से भी टेंथ पास होबे केलियै
हमरो वह होले टेंथ पास कर के चलि गेलिय अथी मे
सरकारीसँ हँ हम भी वही केलियए
की लेलियै
सीवी
अच्छा हमरो मेन वही हइ एगो साइडोसँ लऽ लेलियै मैथ कलगइ
नहि हमे ले रहियै ने तऽ हमर भाभी मना केलके बोले सिलेबस बढ़ जाएगा से मत लीजिये जो है जैसा उसीमे पढ़िये अच्छा हेलो नेट खोल दिए हैं
क
नमदे द